हेलो
हा
अरे आजकल एक बात बार बार दिमाग मे आबैत छै की जिन्दगी कते तेज से बदलत जा रहल छै। काहे कि काल ही जखन हम नय मनैत रही जो आज सामान्य बनि गेल छै हम सभ बस एहि बदलाव के साथ भागैत जा रहल छै।
हँ ई बात तऽ बिल्कूल सही छै हमरो कई बार एना लगे छै जे हम सभ अपना अपना काम आ जिम्मेदारी मे दुआ उलझल छै कि जिन्दगी के असली मजा लेबैके समय नहि मिलैत छै।
सही कह रहल छै सुबह उठते मन मे बश ईस चलैत छै कि आज। कतेक काम पूरा करयके छै आज दिन खतम होइत होइ थकान एतबा भए जाइ छै कि सोचबाका ताकत नहि बचे छै।
एहन स्थिति मे कई बार हम सोचे छिय कि एक हम अपन दिनचर्या मे किछु छोटो। छोट बदलाव नहि करैत छी। जेना थोड़ा समय अपन लेल निकाली सकी काहेकि लगातार एके ढंग के जीवो मन भर गेल जाइ छै।
बिल्कुल आई जरूरी सेहो छै। काह कि अगर हम अपन खुशी के ध्यान नहि रखब तऽ धीरे धीरे सभकिछु बोझ जका लागल लागै छै।
हम तो कखनो कखनो जान बूझ कऽ के छोट छोट चीजमे खुशी खोजे के कोशिश करैत छी। जैसे सुबह थोड़ी जल्दी उठ केँ शांति में चाय पीब या बिना किछु सोचल बस थोड़ी देर बाहर टहल लेब।
ई तरीका बहुत अच्छा छै काहे कि एहन छोट पल ही दिन केँ खास बना दै छै नै तऽ पूरा दिन बस एक रूटीन जेका निकल जाय छै।
हँ आ कटो कखनो एहन चीज सेहो होइत छै। जे हम प्लेड बैक कर छियै मुद्दा ओ खुद ब खुद होइ छै। आ दिन यादगार बना दै छै।
जैसे कखनो अचानक केओ पुराना दोस्त भेट जाय या कखनो रास्ता में किछु एहन देख लेब जे मन खुश करी देत।
हँ एहन मोमेंट केँ वल्यू बहुत ज्यदा होइ छै। काहकि जो बिल्कुल नेचुरल होइ छै। बिना किछु एक्सपटेशन
वैसे तू अपन दिन कैसे मैनस करैत छै काह कि समय केँ सही उपयोग करना बहुत जरूरी हो गेल छै।
हम कोशिश करै छी कि सुबह में जरूरी काम पहिले खत्म करे ली। ताकि दिन केँ बाकी समय थोड़ा आराम से बिताब सकी। ई तऽ बहुत अच्छा तरीका छै काह कि अगर जरूरी काम टलैत रहल तो मन मे दबाब बनल रहैत।
हँ या एक बात औरो हम मोबाइल से इस्तेमाल थोड़ा कंट्रोल करी केँ कोशिश करै छी काहै की कई बेर बिना कारण समय बर्बाद भए जाइ छै।
सही कह रहल छौ मोबाइल एखन जिनकी केँ हिस्सा बनी। गेल छै मुदा अगर ध्यान नै दैत तो समय खा जाइ छै।
हँ यही कारण हम कोशिश करैत छियै कि दिन में किछु समय बिना मोबाइल केँ बिताबी जे से किताब पढ़ब या बस चुपचाप बयस केँ सोचब।
ई आदत बहुत कम लोक केँ होइत छै। मुद्दा बहुत जरूरी छै काहेकि दिमाग केँ आराम सही चाही।
और अती में सुतयसँ पहिले हम कोशिश करै छियै कि दिन भरि मे जे किछु भेल ओकर बारेमे थोड़ा सोची की अच्छा रहल। की सुधार कयल जा सकै छै।
ई तो बहुत अच्छा तरीका छै। अपन आप केँ समझ केँ काहे की हम अक्सर बस दीप निकाली देत छै। मुदा सोचैत नेय छै कि हम कतेक बेहतर भऽ सकै छी।
सही कह रहल छौ धीरे धीरे ही सही मुदा अगर हम रोज थोड़ा सुधार करब तऽ आगे चलके बड़ा बदलाव देखेके मिलत
जे जिंन्दगी में तो हर हिसाब से सबस जरूरी चीज छै कि पैसा काम या खुशी
हमरा तऽ लागत छै कि खुशी सबसे जरूरी छै काहे कि अगर मन शान्त आ खुशी ना रहत तऽ बाकी सब चीज के कोइ खास मतलब ना रहि जायत
हँ मुदा कई बार लोग खुशी के पीछे भ भागैत भागैत तेना उछली जाइ छै कि ओ समझबे नहि करे छै कि असली खुशी की छै
ई बात सही छै अहाँके खुशी कखनो बहुत बड़ा चीजमे नै बल्कि छोटे छोटे चीज में छिपल रहय छै
जैसे परिवार सङ्ग समय बिताउ दोस्त सङ्ग हँस बोल लेब या पसन्द के किछु कैल
हँ हँ एहनो चीजोमे कखनहु ज्यादा खर्च आओर कखनहु या तैयारी के जरूरत नहि होय छै
एहि कारण हम सोचि रहल छी कि के थोड़ा आसान बना लेल जाय ज्यादा उछलन नहि रखल जाय
बिल्कुल सरल जिन्दगी से मे ही सुकून मिलैत छै जते कम तनाव ओते ज्यादा शान्ति
तू भविष्य के बारेमे कतेको सोचै छो काहे कि कई बार लोग भविष्यके चिन्ता में वर्तमान के आनन्द खो देल
हम सोचैत तऽ छी मुदा कोशिश करैत छी कि बहुत ज्यादा चिन्ता ना करी काहे कि सबकुछु पहिले से तय ना होइ छै नऽ
सही बात काहे कि अगर हम आजके सही से जीव तऽ भविष्य अपने आप बेहतर बनत
हाँ आय कऽ बाद गल से डरना नहि चाही काहे कि हर गलती किछु नया सिखाबैत छै
हम हाँ अगर हम गलतीसँ सीख लेब तऽ ओहो आगे बढ़य मे मदद करैत छै
ई यही कारण के बाद एहि कारण के बहुत ज्यादा गम्भीर बना देल जीवन के जरूरत नहि छै थोड़ा हल्का फुल्का रहना सेहो जरूरी छै।
हम्म हँ हँ सही कहल रहल छै ने। त। ज़िन्दंगी बोझ जेकन लगे लागे छै।
तू कुल मिला के ई। कह सके जे ज ज़िंदंगी के। एन्जॉय करय लेल संन्तुलन जरूरी छै। काम काम या आराम जिन्दगी। ज जिमेदारी य खुशी। सभ के बीच संन्तुलन रखे के छै।
हँ अगर ई संन्तुलन बनल रहत। तो हर दिन थोड़ा खास लगत।
हँ चलू आज से कोशिश करब की। हर दिन मे किछु नया खोजब। चाहे दिन कतेक समान। किए क ह।
ठीक है धीरे धीरे ई। सही मुद्दा जिनकी के बेहतर बनाबेके कोशिश। जारी रखब।
अच्छा अरे यार आजकल कखन कखन। एना लागत छै। जे दिन शुरू। होइसँ पहिले ई खतम भऽ गेल। काह कि सुबह उठते ही अथवा जल्दी जल्दी। काम शुरू भए जाय छै। खुद लेल समय ने बचैत छै।
हम ई बात तऽ हमरो महसूस होइ छै। खास कर के जखन। सुबह अलार्म बजे छै। आ हम सोचे छी जे। बस पाँच मिनट आ मुदा ओ पाँच मिनट कब आधा घंटा बनि जाइ छै। बुझबे ने होइत।
बिलकुल सही पकड़ै छै। आ फेर जब जल्दी जल्दी उठे छी तऽ सभ काम। भाग दौड़ नहि होइ छै। आ दिन में शुरुआत थोड़ा उल्टा पुलटा होइ जाइ छै।
मुदा जखन कखनो समय पर उड़ जाइ छै। न। आराम से चाय पी। के बाहर थोड़ा टहल ले। ए तना लगैत छै। जे दिन एकदम सही दिशा मे शुरू भेल।
हँ ओ शं। सुबह वाला टाइम बहुत खास होइ छै। जखन चारू तरफ शान्ति रहै छै। आ हवा। सेहो थोड़ा ताजा लगैत छै।
आ हम तो कखनो कखनो एना करैत छीय जी। मोबाइल नहि देखैत छी। तुरत बल्कि पहले थोड़ा। अपने साथ साथ बितबैत छी। जैसे बस चुपचाप बैठ के सोचब।
चलो ठीक छै। आब। आह हर दिनमे किछु नया खोजैके कोशिश करब।
ठीक।